हेलो
हँ
हलो जी नमस्कार भाइ जी नमस्कार भाइजान
नमस्कार कही न आओर सब
जी सब नीक छै आप अपन बताय छी अहाँ के की हाल छै
हमरो सब
एक बात बताउ अहाँके की हाल छै
हुँ हमरो सब नीक छै नय खाना पीना भेल छै अभी नय खे भेल
अच्छा काहे इतना लेट से अहाँ खाना खाय छीयै आहाँ तऽ आज हमरो से लेट कर देेले छी
हँ अभी तऽ खाना बनते हतैयो ओहि से कनी लेट होतै
ओ
आओर कहू
आओर बताउ जी आओर सब तऽ हमर नीके छै
आओर सब ठीक छै अपन कहू न तऽ कहाँ छियै अभी
हँ
आँय
हम तऽ अभी बैठल छी घर घर मे
ओ
आओर बताइए न अहाँके खाना पीना मे की की बनल छै आज
हमनी के खाना पीना मे तऽ उहे बनल छै आ चावल बनल छै दाल बनै छै आ सब्जी
ओ
हुँ आ रौअर बन जायल खाना
जी हमर तऽ बन गेल छै
ओ खाना खाय मे निमन लागै छै
हँ तऽ खाना खाइयो लेलेे छी इतना सबेरे
हँ कथी
अभी जाने छी घर पूरा दिन भर मे एके गो अभी तक खाना खैले छी
कोन कोन खाना खाइ लेने छी
हम तऽ खाना खा लेलेे छी दाल खैले बे भात आ तरकारी खैले छी
ओ
अहाँकेँ जानै छियै अभी हम पूछले हम एगो बात सोचै छी अहाँ तनि हमरा बताय छी अगर मानलू हम पीसी लेबै छी तऽ
हँ
सोचे छी पीसी लेबै छी तऽ अगला साल अगर कॉलेज मे जाय छी तऽ फिर पीसीया केँ की होइछ आ दूसरा चीज सो चै छी अगर एप्पल लेबैे छी माइक बुक लेबै छी तऽ उ चौरासी सँ पचासी हजार निनानबे मे पूरा पड़े छै मानू ओतना मे तऽ सोचे छी पिसी के बारे मे तऽ ओतना मे तऽ बड़ा हाई लेवल केँ पिसी हो जाइ छै
तऽ कैसन कॉलेज मे जाइ छै रौउआ
देखू नऽ कोन कॉलेज मिलै छै अभी तऽ हमरा नऽ पता छै कॉलेज बि टेक केँ
बि टेक अच्छा बी टेक तऽ का करी अभी लैप तऽ कम्प्यूटर ले ली
आ लेला केँ बाद बीटेक मे चल जैब तऽ उहाँ लैपटॉप ले ले छी हँ
हँ
लैपटॉप वहाँ पढ़ाई मे बड़ा जरूरी करतै
हँ उहे तऽ हमहूँ अच्छा तऽ सोचे छी जे अभी रहै छै पीसी समझै छी आ एक साल तक पूरा मतलब एगो स्किल तागड़ा कर लेबै छी की अभी ऐसे थोड़े छै कि कॉलेजावा केँ पढ़ाइ खतम होते मतलब की हॉस्टलवा मे चल जाइ छै ओइसे समय तऽ छ मिनट, छ महीना केँ कदनी मिलबे नऽ करै छै की तऽ ओहिमे सोचै छिये कि अपने से कमा केँ फेनो एगो बढ़िआ लैपटॉपबो ख - खरीद लेबे केँ
हेलो कहू नऽ सुनै हँ
जे अभी पीसीए ले लेबै छी अभी एगो स्किल पे खूब बढ़िया से फोकस करे छी की ऐसे स्किलबा तगड़ा हो जाइ छै कॉलेज मे जाइ छिये तऽ अब अलग से भी अथियो केँ काम कर सकै यो कर सकै छी हँ
आओर सब आओर सब ठीक हइ
काहेकी सुनै छी की पी पीसी ले लेबे छी एगो मैकबुक केँ दाम पे ओइ मे फोर केँ मे वीडियो एडिट कर सकै छी
हँ ई तऽ हो सकै छै वीडियो मे हर चीज ऐ हो सकै छै बहुत अच्छा हो जाय गेमो खेलले बहुत त छैय से
हा ओर बताउ
तऽ ले ली पी सी ए ले ली ओकर बाद जब कॉलेज में जायब तऽ घरवाला के कहब कि हमरा एगो नीमन लैपटॉप कीन के दिऊ तऽ ओ लोक किन के दी
ओ ई तऽ बात आहाँ सहि कहे छी भैया से खरीदवा लेबे छी लैपटॉप की
तऽ जब पीसी रउआ तर बाह जब खरीदम तऽ का करी मैकबुक लेली हम
हँ पचासी हजार से निनानबे हजार तक तऽ होइए जाइ छैय
हू म्मऽ
नया वाला लेहम पाँच लाख मे हो जाइ
न हो तऽ न मानेपाँच लाख मे आबै छै की
हँ
ओऽ और बताये अहां के खाना पीना मे की की भए गेल छैय
अभी तऽ हमरा खाना पीना मे कुछो न भेल छै अब तऽ तनि बाहर गे रही तऽ गुपचुप खायइ ली हथ
अब आयल बनी तऽ मम्मी खाना बनावथे दाल, भात आ सब्जी आ पापड़, तिलौरी हु अब बन जेते तऽ जायब तऽ खाएम तब ले आपसँ बात कर लेथिन
अब
हू
और बताउ अहाँ के पढ़ाई लिखाई सब नीक चले छी की भेले यहा के का होइ छै कॉलेज मे
कॉलेजुवा में तऽ अभी फॉर्म भरते एग्जाम के तऽ फेर से एग्जाम दिया
तऽ कहिय एग्जाम छिए
एग्जाम तऽ अभी दस पन्द्रह दिन बाद होइ छै
हँ
हू
आओर बताउ अहाँके जी हमर तऽ सब नीक छै
हू हमरो तऽ सब नीक छिय बस कनि मन नऽ लागे छै आब तनी मन तऽ करे हे कि जिंन्दगीे खतम कर दू
न न उतना ने सबके जीवन मे होकै छै सबके कनि समस्य कहै छै हम हमरो खूब समस्य कहै छै पता छै हमहु जब मोबाइल ले लेबे छी अहाँ के
लेकिन ओर बात क अलग बा की आ किछु किछु कऽ लै छै लेकिन हम तऽ मतलब हमरा घरके कह नाम ई बकि हम चौबीस घं्टा मे कम से कम सोलह घं्टा बैठके पढ़ू
ह ई सब बात अह कहिै छी अहाँके हमरो समस्या तनी छिऐ
समझै छी ऐसेही हमरो केँ टेन्थ क्लास मे लोग टोर्चर कयले रहै छै
हुँ
तऽ हम चाइर पाँच महीना पढ़ाई छोड़ देल छियै ओहिसे हमर तनी आ पढ़ाई छोड़ दै छियै तऽ ओकर बाद फेर जे पढ़ाई स्टाट कैनी तऽ तनि ध्यान कम देनी ओहिसे तनि नम्बरवा कम ले केँ आय गेनी नय तऽ चार सौ तऽ हमरो भए जेते आ आ बी ए मे एल बानी
तऽ लोक कऽ हेता की मोबाइल उबाइल सब छोड़ छाड़ केँ हाइ करे केँ बा आ पढ़ाई करे केँ बा हाइ करे केँ बा आ हमर पढ़ैया बा तऽ ओहिमे पचास परसेंट काम मेबैलबे केँ बा अब मोबाइलबा अब मोबाइलबा हमरा केँ कोइ पकड़ा ही नय छै देत
हमरा जानै छी हमरा अभि की समस्या भऽ गेल रहे हम तऽ ज लगल रहै छी तऽ हमरा लागत रहै छै कि हम कुछो हमरा नऽ पता छैल आ हम तऽ ले लेबै छी आराम से मोबाइलबा आ ई कहू की इ एम आई पे ले लेबै छी अठारह हजार केँ मोबाइल अब दिक्कत ई छै घर बला एकोगो रुपआ नऽ देबै छै मात्र हमरा से जब लेबे गेल रहै छी तऽ तइसे हजार रुपया हो पै छै आब मैट्रिका मे फर्स्ट करत रहै छी तऽ उ दस हजार मिलै छै तऽ उहो मऽ सब रुपैयबा भैया केँ दे देबै छी तऽ हमरा पास रुपियो नऽ छै आब पैसो देबे केँ मतलब की रहै छै दिमाग तऽ घर वाला कछु बोलबे नऽ करै छै कि उ देबै छै कि ना अब सोचू उतना टेंशन ले केँ मानलू कर्ज आ उ अपना ई एम आई पे नऽ लेबै छी याद छै हमनी केँ एगो मतलब की दुकानवा नय छै जहाँ हमनी केँ किताब खरीदे जाइ छी
हँ - हँ
उहे भैया केँ इ एम आई पे लेबत रहे लेेले रहै छी। अ उ भैया अलगे हमरा दिमाग खराब करै छी तब जाकेँ हम की करै छी तऽ तनि दिमाग उमाग लगा कऽ खूब मतलब उतना दिन कऽ खोजे छी तब जाकेँ अभी जाकेँ सधैय छै
ओ
हमरो टेन्सन रहै छै लेकिन त हम टेंशन आबै छै समझलू मतलब उ सात महीना ले एक रुपया कही से नऽ आबैत रहै छै तऽ टेंशन देख कबो खूब बढ़िया टेंशन आबे छै कबो खूब खराब टेंशन आबे छै तऽ ऐसन
ना लेकिन हम तऽ ऐसे भी खाली बैठ रहल छियै नऽ
हुँ
तऽ मने जिन्दगी से आब हमर मन भर गेल छै मन करेले की जैसे जिन्दगी खतम कर दे
कुछो काम मे लग जैम नऽ तऽ एकदम मजा आ जाइ कुछो काम मे लग जैन कुछो ढूँढ लू
कमबो करै लए तऽ मतलब जे चाही से नहि खे मिल पाबत। देखू जैसे देखू हम ह
अच्छा हम बादमे बतियाइत छी तऽ अहाँसँ हम बतियाइत छी ठीक छै तऽ।
ठीक।